हेलो।
हँ किौ बीचमे कटि क जाइए
किया नहि गेलियै क कटि गेल अपने मुहने कटि गेल छलै पता नहि की भऽ' गेल छलै।
ओ हम तऽ 'बैजिते रहि गेलहुँ हमरा चल जेक लगले छीिय अहाँ नेट तेट के कोनो दिक्कत भऽ' गेल की की।
कि फोन मे कोनो दिक्कत भऽ' गेलै बुझलियै ने ताहि दुआरे से भऽ' सकै टाॉवर के प्रॉब्लम होय ता एहि दुआरे सब भऽ' गेल हत। तऽ' आओर जे छै से कहलहुँ जे मिथिला हाट गेल छलहुँ। त कनी बड़ सुन्दर लागे
एटा गप कू तऽ'आ तऽ' दिल्ली आस पास मे बड़ घूमल फिरल छी। ओहिठामक सभसँ नीक वोस्तु की लागल अहाँके।
मतलब
रहल हो त हँ
दिल्लीमे तऽ' एतेक फुरसत नहि मिलै छलै एकके बाद गेलहुँ जे एक दिन लॉकडाउनमे। जी जी अ सबसे बढ़िया जे छै से हमरा अक्षर धाम लाग। ल ह आओर गेल रहहुँ अक्षरधाम घुमय लेल बुझलियै ने।
लाल किला दिस सेहो गेलहुँ ह।
लाल किला एक बेेर गेलहुँ तऽ अंन्दर नइ घुमलहुं।। बाहरे मे मतलब घुमि, घाम के से आबि गेलोंव, गेलिये। आ तकर बाद जे छै से। हँ ओतऽ फोटो उटो सेहो खिचेने रहौ।
बड़ी नीक गप्प लालकिला मे हमरा सबसे नीक लागल जे- एकटा जगह बनल छलै जाहिठाम कि कहल जाइ छै जे बादशाह अपने बैसे छलाहे दरबार लगे छलनि ह उ -उ जगह मे अपने आप जे छै से केहन बड़ गर्मी के समय मे गेल रही समय बड़ ठंडा लागल। नीक लगैत छलै जे केना एहन बनल छलैए जे ओहिठाम जे छै से अपने सँ
ह
ठंडा लगै छलै समय सुनै छियै दरबार -दरबार के लोगो के जगह रहै
ह ओतौ बढ़िया मतलब एखन तोप -तोप हम गेलहुं त तोप बड़ नहिय लागल छल! नीक लागै छल देखे मे घुम मे बड़ा भव्य से लाल किला बनायल गेल छै बुझलिय ने ओहि हिसाबसँ तकर बाद ह तकर बाद जे गेलेलहु इंडियो गेट गेलहु घुमलहु ओहो घूमेय मे बड़ा आनंद आबैत छल ए अपना दू चार गो आदमी रहे छै तऽ बड़ा ने नीक लगे छै आ ओतुका फेमस जे छै से सर की कहुँ ओ ई गुलगप्पा, जेए गोलगप्पा
हँ -हँ
ओ हो -हो ओकरा देख कऽ तऽ मुँह मे पानिए आइब जाइ छै। बुझलियै ने ओतऽ आनद आबि गेल ओहो खेलहु तऽबाहरे खट्टा मीठा चट निया
ओहिठामक दू तीन टा चीज खाय पियैवला हमरा अबर पच्छिन पड़ल एक तऽ दूध के बनल मधुर सभ खोआ वला रहै बेसी खास कऽ कऽ से बड नीक बनल रहै छै, मोन सब बनल छै, अपना सब दिस से कनि ठकपनी हुए लगले आई काइल चीनी तीनी बेसी द देय छै खोआ वला मधुर कने कम भेटत महगो बेसी भेटत आ ओहिठाम बड महगो नै। ठीक ठाक दाम आ ताहि सङ्गे जे छै। बड़ नीक, नीक मधुर सब राबड़ी से लऽ कऽ सभ तरहक खुरमा, तुरमा सबटा चीज बड्ड नीक आ स्वस्थ! हँ सिंघड़ा, तिघड़ा कनि महंग छै। लेकिन नोनगर चीज आन तरह के बहुत तरह के चीज भेटे छै, ओते तरह के अपना सब ठाम भेट- त ओ नै अइछ।
हम जे जाइ छलहुँ ने गुड़गांव जहिया हमर राशन घर के समाप्त भऽ जाइ छला तऽ हम चल जाइ छलऊ मतलब जे दिल्ली मे राशन लैला मार्केट छै। ततऽ हमरा आरके मोन ओतऽ जे छै से खायके मोन की हुए जादा हमरा और के जे गोलगपा, या पापड़ी चाट, या दही, भल्ला। तकरा ई विशेष कऽ कऽ हमरा आरके पसन्द छलाऽ, से इहै कहथुन। और तकर बाद जे छै, मिठाइ मे आँय?
टिक्की चाट नैय खाइ छलौं?
हॉं, टिक्की ऐह की कहू? ओसब खाइत खाइत बड़ा बढ़ियां आनंद आबि गेल छलैए। मुंह में पानी आबऽ लागै छै बुझलियै न? देखते मात्र। पहिले भाय कियाऽ सामान लेब? पहिले इहै खैऽ दिअ हमरा। तकर बाद हमर दुनू गोरा खाइ छलहुँ, तकर बाद किछो सामान उमान खरदु न। तऽ एलौं हैं तऽ टेम्पू मे बैठ के अपना घर पर उतरलौं।
ओहो आनन्द आबैत छलै, बड़ा नीक मतलब जे छै से व्यवस्था ओतऽ कैल छै बजरंगबली, राम मंदिर के सीता छैन भव-भव हुन कर मूर्ति बनैल गेल छाइन ओतै। बड़ा नीक लागै छै ओतऽ, ह-हँ।
कहलियै मंदिर सब गली-गली में जेना नव-नव बस्ती सब बसल छी, तहिना सभ ठाम छोट छिन या कनि पैघगरो मंदिर सब, ओतअ साँझ के जे छै से मौगीये, पुरुखे सब मिल कऽ जमा भऽ कऽ कने भजनो कीर्तन केनिहारसभ। आ मुन लगैवला माहौल रहै छै।
अऽ-हँ-तऽ-ऊ-त-ओ। ओतय तऽ अनेरो मने जगह-जगह सँ अहाँके भंडारा भऽ जैत। ओतऽ जे छै से खाय पियैके लेल कोनो मतलब एहन जे छै से खाय पियैके कमिए नै रहै छै ओतऽ। भोजन-भात केलियै, प्रसाद केलियै।
आ हमर अपन माननाइ अइछ। नीक ठाम पैघ दोकान त सौंसे सबठाम नीक होइते छै। ओहि ठाम के ठेला परहक समान चारू कात जे फुटपाथी वला पसरल रहै छै। ओहो सभ में बड़ नीक-नीक वोस्तु सभ भेटै छै। खाय पियऽ के नीक चीज सब।
एकदम बढ़िआँ-बढ़िआँ बात मतलब जे से ई जे कऽ रहल छै ना। इ अपना आर के बुझियौ जे ओय समय में एगो जेना अपना आर के छैठ जे करै छियै तऽ छैइठो में ओतऽ बहुत परम्परा छै जे अपना आरके जेना बजार सजल रहैया, अपना आरके जे में छैठ के समय में, तेनहाइयों ओतऽ बजार पथिया लिअ, कुसियार लिअ, फल-फ्रूट अहाँके ओतऽ जे छै बुझियौ जे अपन बिहार के तरफ ओतऽ पूरा बिहारे उइठ क चइल जाइ छै। अतेक बढ़ियां लगैत रहै छै, डा सब। कोनिया, डाली छैठ के पूरा समान अहाँ के मिल जैत और अपना आर के तऽ ज्यादा महंगा आबी जे कुसियार जे छै से अतऽ अपना आर के बीस रुपया, पचास रुपया में मिलै छै। ओतऽ जे हम खरदय लै गेल रहौं तऽ बुझियौ बढ़ियां-बढ़ियां कुसियार सब जे छै से ई अथी दसे रुपए में मिलै छलै, बुझलियै ने?
हॅं-हँ ई पैघ जगहक नीक गप छियै, पैघ छैठ जगह तऽ कैऽ टा चीज महग छै तऽ कैऽ टा चीज सस्तो छै न? आ हरदी-तरदी के गाछ भेटै छलए जेना एहि गाम घर में भेट जाइ छै?
हां। हां और जे छै से
ऊ
कहियौ-कहियौ।
आ यौ हम ओतऽ गेलौं तऽ हमरा एक-दू ठाम इहो सन्देह भेल जे अपना सबके जेना एरकंचन क पत्ता के तरकारी बनबै छै सेहो ओतऽ बिकाएत देखलियै यो।
हां हम काए दिन ले
बो केलौं बुझलिये, काए दिन हम लेलौं हमरा खायके मोन भऽ गेल छैला कियाए तऽ बहुत जादा दिन से हम ओतऽ रहै छेलौं तऽ एक म मे एगो बंडले बनाएल जे बीस टका में मिल जाएत हाएब, ओय मे चाएरगो, पांचगो पत्ता से देने रहितै।
घाएठ मिलाकऽ उ बान्हल छै कल।
नै-नै ओ
घाएठ संगे मिला कऽ। आ तुहो बेसी नीक अच्छा ई बेसी नीक भेलै। अपना से बनबैके।
अपने से बनाउ, लेकिन पत्ता मिलतै अहाँके हां से सब पूरा व्यवस्था रहै छै बुझलिये कटहर तऽ एनी टाइम बारो मास आ तीसो दिन मिलतै। जेना अपना के भऽ गेलै ओल फेमस, फेमस में इ सब से सब रहै छै ओता। कोनो चीजके दिक्कत नै छै एक दिन बुझलियै ने तकर बाद जे लॉकडाउन भेले तऽ ओता चैल गेलौ अक्षरधाम, अक्षरधाम मे घुम फिरलो तब ओय दिन दोसर मने चैल गेलौ ई माता होय छै शीतला माता मन
हां।
आ छै हां। त और कहु आर सब भोजन एक दिन हुं।
यौ ओतौ हमरा एकटा और चीज बड़ मोन पैड़ रहल अखन ओनुका, ओनुका चर्चा जे केलौ ते एकटा और गप बड़ जोर से मोन पड़ल अय, ओतऽ इचना माछ जे बड़का-बड़का ओ समुद्री इचना सब भेटैया, भेटै छै कनी महग लेकिन ओ इचना त अपना सब दिस देखैतो नै छै, अपना सब के छोटकिनमी रहैया, ओता बड़की-बड़की टा देखिये
ठीके कहलियै ओतऽ जे छै से बड़ लेकिन ओतुका खाय के मोन हमरा आरके अहाँके नै हाएत। उ एगो लगै छै कीड़ा छै बुझलियै नै उम्म सांप जे नै या तेनहैये उ लगेत रहे छै जे बड़कीटा ओन्हिये ए मोड़ल ओन्हिये री तऽ उ जे लागे छै जेना कीड़ा छिये तऽ उ बा हमरा आर के नै पसन्द रहै छै बुझलिये। सेहो जे छय ने बजार जेत तऽ फ्राइ डाल, फ्राइ डाल भ सकय, कते मकान मालिक जे छै से बनै छै, बुइझ गेलियै? तऽ ओ जे तकर बाद, खाय पकेट मे चावल तेल फराई सब बैठल रहे छै अहाँके जदी खेबाक तऽ बौआ एलजो जो दू सौ क ग्राम क बना दिय या फ्राई कऽ दिअ मसाला द क धो धा क ओत स फ्राय कऽ देत
ह तऽ तोड़ल सनक जे छै इचना माछ लेगितो छै बड नीक तोरल जेना माछ--अ- ओनाहो छोटको इचना माछ में आ बड़को मे तड़ल इचना माछ संगे जे भुइजा भेट जायत त तहन तऽ आओर भूजा सगे आओर होइ छै जे कनि आओर कचैर कचैर कऽ खाली
एय सममे त वला आनन्द आइब गेल उदारि के खायत जेल ने और
नीक लगबे करत ई चीज केकरा नइ नीक लगते जे खेनिहार रहतै तकरा कतौ नइ नीक लगलैये आनेरो जी के अहूँ छी पातर लोक हम बुझै छी नीक नीक भोज सब खाइमे किये नइ नीक लागत सभके नीक लगै छै
आ नेनपनेसँ हमरा मोन पड़ैया जीे के चटपट लगेयवला चीज अहाँके बेसी पसिन्न छलय ह- ह- ह- ह कने सिंगहारा कने इ- चोप ई सब बेसी शौकीन रही कनी मुरही
हँ - व्यवस्था कहलहु जे की कनि कहलके छतरपुर गेलो मेट्रो पकड़लों छतरपुर गेलों।